हँ।
हेलो।
बोलियौ?
हँ की?
की कहिऔ, हाल समाचार की सब? ठीक ठाक य?
हमर हाल समाचार त ठीक य।
हूं।
अहाँ अपन हाल समाचार कहू?
हमरो ठीक छै।
अहुंके ठीक य। कत छी? लैहरमे कि ससुरारि मे? हेलु? कत छी? लैहरमे कि ससुरारि मे?
लैहरमे, नैहरमे।
लैहर मे। ओ।
उं।
अह ह बौआ बुच्ची आर कतऽ य?
बौआ बुच्ची छै खाइ ले।
भोज खाइ ले? केहन भोज छियै यौ?
मरने के मौसीके मझिला छोट का ससुर, ओइ टोलामे नया घर लंग।
ओ अहाँ मौसीके छोटका ससुर?
हूं।
ई छोटकी मौसी या, अहाँके नैहरमे सेहे यै?
हुं।
ह त एक भांय ओत जााक बसल छथिन?
हँ, एक भांइ ओइ टोलामे, उ खरीदने छै।
अच्छा।
त आइ कोन?
पहिला बला छियै। पहिला दिनके कथीे कहै छै? लहकेश उहे छै।
हँ लह केश तेराति के भोज जे छै से उठि कऽ लह केश दिन अइलै।
हुं।
ओ।
नै जाइ छलै हन आ मौसा फोन पर फोन करै से भेज दही दुनू बच्चाके, भेज दुनू बच्चा के आ जैबे नै कर तेहेन दुनू बच्चा छै से तब मम्मी कहलकै, हम चल द आबै छियौ तब हौआ गेलै हन।
आ
आ नै जैतै रहा त पिता जैतै रहा मौसा देख कना बला तुरंते गुस्सा जाइ छै।
हँ किनी या समबंधी मे भए जाइ छन।
हूं‌। कत्ते कहलियैन तब गललयहन।
आ
आ बुच्चीके कनि तबियतो आइ ठीक नय छै, सर्दी भऽ गेलैहन तऽ फेर ओकर माथा आर दुखाइ छै।
आइ रे तोड़िके। बेर बेर कियै सर्दी होइ छै यौ?
हमरा की पता ओकरा की होइ छै जे? बात छै केनियो कमजोरी होइ छै ने तऽ ओ ओना ओ करैये लागय छै, फेर ओकरा कैल्सियम या आइन कऽ दिअ पड़तै।
हँ कैल्सियम आइरनऽआइन क दियौ। कैल्सियम विटामिन डी थ्री।
हूं।
बुझलियै। जेना अपराग द्वी-
जोरी भऽ गेल हन ने तें। उहैऽ दिन स कइ छै टांग दुखाय छै जाग तऽ नय ने छुटले हन कोइ, अखन तक कहै छै हमरा दुखाइते छै।
नय तऽ कैलसियम आ विटामिन डी थ्री मिललाहा सिरप?
हूँ -
तयके बाद विटामिन डी थ्री जे आठ दिनपर दै छियै।
उं।
से एकटा बी कम्प्लेक्स। ई तीन गो दवाइ दियौ। आंय
पाइन के, एग्गो पाइन वाला नै होइ छल् मैडम जे लिखलै, अमृता मिश्रा जे ओहिमेसँ पाइन आधा तीन बुंद कोइ छलै ओकरा दै लय, तीन बूँद हमरा कइ छलै पिजै लय। ओहि के की कहाँ नाम छलै पता नय।
जे भी छै विटामिन डी थ्री छलै।
ओ तऽ सभे विटामिन उएह डीए वला रहै।
ओना मल्टी बी अथी बी कम्प्लेक्स के बदलामे मल्टी विटामिन देबै ने
हँ-
तऽ और बढ़िआँ रहतै।
हू -
खानो, अनो कम खाइत हैत।
हँ अन्न कम कने छै तब कमजोरी भऽ गेलै की।
अ-कीड़ाके दवाइ देने रहियैय।
हँ बीचमे, अही तऽ देन्, कहले रहियै, दैल निकलियै रैह।
कते इ भ गेलै?
कनिया दीन भेलैहन?
एगो लीव लीवर टोनिक सेहो द देबे लीव फिफ्टी टू।
आ हे ने हैयै, लालटूनके बियाहमे नय देने रहियै लीवर टोनया कीड़ाके दवाइ
हँ- हँ- हँ- ओ डेढ़ दू महिना भेल।
हूं।
ह-
दखै छिय वैह कैल्सियमे आनि कऽ देब
आँए
कल्सियम एन कऽ दै छी
पुर्जा तऽ हेबे करत ने अमृता मिश्रा बला
हँ
हँ तऽ दियौ ने कनि डोज बढ़ब पड़तै किया तऽ ब कनि उमर बेसी भऽ गेलै
हू
आ दवाइ वेह सब दियौ
हू होएते द
ह तब घरमे तऽ खाना आए नहि बनत
नहि आई भोज खयबै
हऽ किए तऽ मौसा यऽ तऽ भेजबे करत
मौसीयो छै
अनू अएले हन
नाऽ
ऊ असगरे ओत छै
हँ ऊऽ दुनू भाय बहिन ओत छै
दुनू भाई बहिन छै ओ मौसीया आ मौसी अएलै हँ नहि तऽ मौसा तऽ काल्हि चइलै जतै
आ
मौसा तऽ काल्हि चइले जतै
हू
मौसी रहतै
फेर साँझमे अतै ने
हू
आहिरो
तब और सब कहियौ कहाँ अखन तऽ एतै छी दुरे दलाने पर छियै
ओ अतऽ रहनाइ शुरू कऽ देलियै
नहि एतऽ रहनाइ कहाँ शुरू केलियै ह
ओ
रहन-सहन सब गावें पर छै
खाइ लए दीदी एल नहि एल
कहाँ यैल गेबो नहि केलियै
किये
आब जीबै तऽ फेर भोरे भागे पड़तै नौ बजे सँ बौआ चल जाए छै ईसकुल
हूँ।
गाड़ी तऽ ओकरा चाही।
हूँ।
आ कुछो भी करै छी तऽ तऽ आलस भइए जाइ छै। डेढ़ कट्ठा धान रहै रोपय लए बुझलियै।
तऽ शांतिक छै कि नै हँ।
नै पुछलियै। डेढ़ कट्ठा धान रहै रोपय लए। भैया चार दिन पहिले बिरार उखाड़ देलकै
तऽ।
सब बिरार गेले गैल
हूं।
ओकरे रोपै छियै एक पाइन में जे छै से डेढ़े कट्ठा मे एक पाइन में।
हू।
दू मुठ्ठी बिरार लगे छै।
ह
पूजा हाथ कऽ लै छियै तऽ सब लीबे जाइ छै।
ह
एनाकऽ बिल गेलै।
हँ।
तब रोपय में लगै छै दिक होइ छै दिक्कत आधा खेत रोप देने रहितियै एखन एक घंटा में।
एह दू पाई डेढ़ पाई रोप कऽ एयलियै
तऽ खतम भैल कि नै।
डेढ़ पाई खतम रोपलियै हँ ओर बाँकी छै बिरारो घटतै
ओ।
मेहका धान छी।
ओ।
खाय खइह
क खैहन पैहेन या नहि बुझिहनि हमे
नहि बुझै छियै।
आय
ई ऊँच कोटि के खैहन छियै।
हूँ।
बुझलियै खाय बला।
हूँ।
आ एगो बेचिहन होइ छै बेचयवला।
ओ
बुझलियै।
हूं।
तऽ हमरा अथी मे छै शब्दकोष में। मन्सूरी
हू हँ।
ई सब भऽ गेले निम्न कोटि के ख खैहर- -
आ ई सब जतेक नीमन भात होइ छै जे -जे धानके- -
हू- -
ओ सब भऽ गेलै उच्च कोटिके खैहर- -
ओ- -
हू- - जेना भेल सतरिया - -
ऐह- -
जेना भेल सतरियाह- -
ऊं - -
तुलसी फूल- -
हूँ- -
कतरनी- -
हँ- -
तब ह - ह- - मालभोग- -
हँ- -
ई सब जे धान छै।
हूँ- -
ईसभ छियै उच्च कोटिके खैहर- -
हू- -
बुझलहुँ- -
बुझलिय - -
हुं - - निम्न कोटि के खैयानी यानि सब दिन खााय बला। ईसभ भऽ गेलै पाबनि तिहार आयल गेल के खेनाइ खि- - कियो नहि- -
हू- -
आ सब दिन खाय वाला मन अखन ते अपना जन मंसूरीे चले।
हुं त ब- - आबि गेल बहुआ बुची आर- - नीचा मे हाक दय छै राखो- -
राखू आबि गेल।
हू
ठी- -